आवाज नय एलै
हँ आबैय कहु ठीक छी
अहाँ सब अहाँ सब बढ़ियाँ अहाँ सब बढ़ियाँ छियै
हँ ठीक छै
खाना पीना भेलै
हँ उंम्म भेलै पता नय बौए के की खाय छै आ उल्टी कै दै छै
उल्टी खा दै छै तऽ खेनाइ की भोरे भोर की खाइब खाली पेटे
दूध पियै छियै
तऽ दूध नय दियौ खाली पेटे कुछ ओके साथमे खाइ लए दियौ तहन दूध देबै
तहन एतऽ जहिया स गाँव एलै न तहियास सकाल जा सकै छी ओतऽ नय किछु होइ छेलै
तऽ गैस दै छै तऽ खायमे कनिक अल्टर भए गेल हेतै दूध नय दियौ खाली पेटे।
हँ
ओतुका दूध पिबैत छै ने एतुक्का दूध पीलकै एक बायगे तैयोसँ खराबी करैत हेतै गैस बनैत हेतै।
हूँ
हँ ओतऽ स ओकर बिद दूध पीबै छलै आब एतुका पीबऽ लगतै तऽ खराबी करतै ने ताहि दुआरे खाली पेटे दूध नय दियौ किछु रोटिये संगे खुआ दियौ तहन उपर से दूध दियौ
समझहु नय आबैए की करब आब तकर इहो तेहने भए गेलै पतड़ को ओतऽ जेबै तऽ की कहतै
खेनाइ पर मे कन अथी करियौ टाइम टेबुल बनैयौ दूध नय दियौ खाली पेटे
सबदिने दूध मतलब भोर केऽ सुतले मे ओतहुओ
तऽ ओतय दै छेलियै तऽ ओत ओतुका दूध ओकरा पचि गेल छलै ने गाँवके दूध तऽ ओकरा पचल नय छै तैं गैस बनैत हेतै
हूँ
सेहो होइ छै ताहि दुआरे खाली पेटे दूध नय दियौ उठि जेतै किछु खुआ दियौ ओहिके ऊपरसँ दूध पिया दियौ गैस नय बनत
आ गरमीओ छै अखन बहुत एकदम
हँ
तै दुआरे आओर अथी होइत हेतै
भऽ गेल आहाँ सब के
हमर तऽ उची अपने अखन नेट चललै हन मोबाइल मे। भरि पेट खुएलौं हँ ओकरा।
हँ जेना एखन द खान दैत ओ तऽ पेट फैत सकेऽ तनिको अबै छियै न खाना
एखन खैब आ सूति कऽ उठतै तऽ खुएबै
हँ तऽ तहिना करै छै सब पहिले भोर मे
हम भोरे तऽ दूध नय दै छियै आ दूध दै छलियै तऽ गैस बनै छलै हम दूधे रोटी दै छियै ताहि दिन सँ। खाली पेटे दूध नय दूध रोटी भोर कऽ खुआ देलौं। खैतेइ तैए के ऊपर से जे खेबाक रहल खैएलक भात रहल गरम बनल तऽ भात दालि देलहुँ। घीए भात रहल तऽ दऽ जे बच्चा कहे छै अप्पन तऽ सुति केऽ उठते तऽ खेत। तैए फेर राइत कऽ हम दूधे रोटी दै छिऐ।
तऽ दूध एको बेर नहि दैए छै पीबे नहि करै छथि।
हुँ ना नै पीबैए छै। दैबो करब तऽ बड़ नौटकी करेइ छे दूध देखैक भाइग जाइ छै।
ह
तहि दुआरे खैनाई आदत लगाए देलियै नहि पीबैत छलै, बड कना बच्चो मे ओकरा पकड़ि कऽ। दू आदमी पकड़तिए तऽ एक आदमी पियाबै छलै। तेना करै छलै ताहि दुआरे।
हँ बिहार तऽ कऽ देब दे छै ने माँ को
अहाँ ऐतए नैए देबेई तऽ अतुका दुध नैए नै पचल हैतेए अखन ओकरा तैए दुआरे गैस बनबै या। गैस के दबाई दैए छियै ने
हू दैए छिऐ
तऽ गैस के दवाई भोरे भोर दऽ दैबेई आ दूध नहि देबेई खाली पेटे। किछु खुआ कऽ तकर बाद दुध देबेइ।
ततामे कि भए गेल छै
एहि बच्चा सभ के इहा छै आदत।
ओतय तऽ हम गैसो के दबाई नही रखैइ छलिए।
नहि ओतूका खेनाए पैइच गेल छलऽ अतुका जे चिज खेनाए पिना दूध तूध। ओतय तऽ पैकिटे वाला दूध पिबई छै। अतय इ वाला पीबय लगलेई दु रंग के खरापी नैए करते इ। ह ओर सभ कहियौ कतेक पैसा आयल।
तीन सौ छत्तीस
फेर आलन नै
ओहा वाला छै शनि दिन के।
हमर तऽ एक सौ छब्बीसे देखबेई छै तऽ दू सौ देतै कऽ कते देतै पता नइ
एक सौछब्बीस देखबेई यै से ओर। हम्म बुझलो ओर एस्ट्रा कि उहाटा बस।
एकैए टा देखबै ई छै एक सौ छब्बीसे टा देखबै आ दू रुपआ बढ़ी गेल। खाइ भेलै से देख
हैं तऽ कथी हेतैए ऐना जे टेक्स करैत रहबै ने। तऽ बर बाका रहत तऽ काल्हि तक बढ़ि जायत
देखो करैत छिय रिफ्र नेटवर्को ओपर गाउले भए जाई छै ने
हू
नेटवार्को नहि हटि जाई छै सहि दुार।
जे छै कोनायो सभ पर ध्यान देले ने पढ़ले होई छै ने किछो कए ले छै
ह हमर मेघ मेघ लाग के माथा खराब करै छै नेटे वर्के हेइत छै तेइ दुआरे स
तनु रानीसँ फोन केने छलऽ हँ हमरो नै केलकै
नेहा केलक की
नय काल्हे जे केलक ओहिके बाद नय कयलक
त केलक
अभि ओ टो वला जेकरा अथी कहने रहे तकर तबियत खराब छै तऽ फेर दोसर कह कहल भायजी ओ ब्राह्मणे छियै
ठीक य फाइनल केय क कहब
ह आ एक हजार चालीस के पड़त नै य
हँ हम जोड़लियै पाँच आदमी जबे त एक हजार चालीस
हँ अपन लास्ट दिन आ जइया तऽ अपन सभ उसल कऽ एक जगह कए के ने हँ अपन
जेना ले ऑनलाइन पेमेन्ट लेतै त ऑनलाइन द देबै अपन हिसा कऽ
अपन उहे दिन लास्ट दिन रह जेना पन्दह तटे
हँ सब दए देत सोनियो दए देत हमूँ दए देब सब दए देत
हँ
हैलो
ओ दुोनू आब जेहन जे करे
लास्ट दिन नय कहबै ओकरा सभके एक दिन पहिलेए कहबै लास्ट दिनसँ तेसरे दिन
हँ
पैसा दै लेल
हँ
ह जेबै करते तऽ जे करे दुनूटा
झगड़ा नय करऽ लागे ककरा सब झगड़ा हेते कि नय एते अहाँ के की लगेया
हमरा तऽ लगैए करत आगाँमे बैसय लए रनिया करबे करत
हूँ
अहिके उठा क बिछौ आख बैसा दे
ककरा हमरा कोनो बात नइ छै पीचे मे बैस रहब सुईत रहब बीच मे जाक
बाह
से ओहि दिन एले अबैत कला मे पीछा मे बैसकऽ आगू मे जगह नय छलै से एते माथ मे चोट लागल रास्ता इम्हरका बरा एते माथट लागल किछ पूछे
ह ई हते नै ओ जना इम्हर हँ रानीमे कहब हेर फेर करैत रहू अराम सेते न
हँ भै जेते हेर फेर कए लेब की भए
हु कतहु बैसै के जेबाक छै न हमर बस अथी यऽ तबियत पता नै रायतो मे ततेक डाँर दर्द करै छैला दबाइयो खाइ छै तऽ असर नय करै छै
हु
पता नै कि भए गेल छै टैबलेटो नै सुनबा करै छै
ह तथर अथीन मौसमो ठंडा छै
हु
सेके त रहबै गरम गरम दर्द करत
ओ अथी दुआरे छै न किरनी के पथरी रहे छै तऽ डारे दर्द करै छै जादा
हुम इहे जे देखाय ले बड बेकार बीमारी सभ छै
समझे मे हमरा तऽ लागया शुभ-शुभ कऽ एग्जाम भऽ जायत केना हेते हमरा सेह टेशन लागय
भऽ जेतै भऽ तऽ गेले सोलह तारीख नै गेलही कॉलज पर काल्हि तऽ बन्दे रहत, काल्हि बन्दे रहा कॉलेज।
बरसपैतो दिन तक के लगय हँ तऽ तैस कऽ एबै नै तऽ तैसो कऽ अइन सकै छी न
हुँ एकबेर देख लेबै किन साइ लास्टो मे बचि जाइ छै तऽ हेर फेर भेटैत नैय रहतै ई नैय हेतै
से थोड़े होई छै भक्क हमर तऽ ओइ बेर लास्ट टाइम ओकरा तऽ रखने रही एखन सभ गेलो ने हेते ओने ला हम जायब तहन तऽ लऽ लेब हम नै जायब तहन भाइजी के कतऽ चले
जे कर नै तऽ तेइस तारीख के जेबैन तऽ लहित चलि जेबै
आ अहा के बुच्ची रहि जेत ओतऽ तंग तऽ बड़ करतै नै
देखै छलियै आजु म
मधेपुर मे तंग नैय करथिन माँ कहा गेले माँ कतऽ गेले
ते ओतऽ माँ आबि जेतै या बहिन आबि जेते। कनि मान तऽ तकबे करते तैयो अपन कनी घूमते-फिरते
ह माँ अहाँकेँ आबि जेथत न तहन ठीक रहतै किए तऽ ओहो मतलब अथी तऽ चलि जाई छथिन इसकुले एतयो कऽ
नैय हुनका सभ लग तैयो नै रहतै
हू
हुनका सभ लगमे नै रहै छै
हु आब घर सभ बड़ नीक बनेलखिन नै यैय मैडम
हु सभकिछ बनि गेल सभकिछ फिट भए गेल
हु
घर दुआई टंकी मोटर-फोटर वाशिंग मशीन फ्रीज-त्रीज सभकिछ फिक्स
हु
ह
पहिले छेले अथी एहन छलै हिनकर बर सब्जी सभ बेचै छलखिन आब सभ बरोकेँ बना कऽ अपनो दियादनियो कऽ लगा देलखिन अथी मे जीविका मे ने
ह ओ अपन कमाई छै अपन खर्चा निकल जाई छै
हू दुनू दियादनी मे मेलो रहै छै एते अथी नै रहै छै तैयो होई छै कनि-मनी तऽ होई
होत छै सभ घर मे होय छेलै
हू। हू।
रखै नै रखै कहलियै तऽ होयतै सभ घर मे लेकिन बहुत स बना देलखिन दियादनियो के मानै या नहि मानै अपन लायइ कऽ तऽ बना देलकै पैसा कमेतै
हू
तहन तऽ दियादनी मे दियादनी सभके हेबे करतेल कैल्ह
ओ दियाद तऽ दियाद तऽ होइते छै कतनो होय छै त लेकिन ठीक छै अपन ओकरा अप फैमिली पूरा भऽ गेलै बढ़िया ज साथ पूरा से छै। इए छै एगो के बने छै सभके अपन अथी भऽ जाइ छै एगो होशगर रहै छै तऽ
हूँ हुँ
ई जे एल छेलखिन हुन तऽ किछो नैय आबै छलै हम कहलकै कि तऽ
की करते घोरदेखियो सभटा घरो समहैर ले छेलखिन कम उमरो में बियाह भ गेलै बी ए मैट इंटर सभ एतै से केलखिन बियाह भेलाक बाद आब
लाल हो छै। न ओकर हुनकर सोस रोकलकै नै जेना होइ छै ने बाहर या जब कमाय लय या किछो भी करैलय रौकलखिन केँ तैय दुआरे आगाँ बैढ़ गेलै तै आगाँ बढ़लखिन हन
ककरो किछ ले नै रोकले आय हमही सभ जेबे जाय छीयै कते काज टेस्ट एग्जाम दैले इहो देलक कोनो इ नैय नैय कर इ नैय नैय जे तब तऽ ककरौ दिस सँ नै मना करत
हुँ सऽ छथिन